हँ, खाना खेलियै?
नहि नैए खेलहुँ हेँ, एखन जाइते छलियै अभीमन्यू भाइजी फोन कऽ देलखिन हेँ, हुनका ऑफिस सँ छुट्टी छलैन, लेकिन केना नहि केना नहि बुझै छियै, लोकके आब सभके मोन पितैले रहै छै ने झगड़ा भेलै। तऽ हुनकर कुर्सी तोड़ि देलकैन, गिलास बला। तऽ फेर ऑफिस सँ फोन अयलनि हेँ, आ शीशाके कुर्सी छलै फेर फोन अयलै। गे कुर्सी लाना है, तऽ आब गेल छलखिन हेँ तऽ चारि हजार मे नैय लेदर वाला कुर्सी होइया। इ बड खराब लोक दीदी आब लोक ककरो इज्जते नहि बुझहैय छै। ई नहि कहलहुॅ हेँ जे जाति प्रथा, ई बात कहलहुॅ हेँ जे अपनो घरमे पैघ छोटके केओ नहि। जेकरा जे मुँह मे आयब से बाजि देत, जे कह से आ दीदी पहिले कत कते निक संस्कार रहैय रोकके।
ओना, पहिले अपना सँ पैघ स केै लोक किछु कहैसँ पहिले दस बेर सोचे। नहि पहिले लोक की कहथीन, जे मतलब अपना स सब के पढ़ल लिखल आदमी के ई संस्कार होइ छै जे लोक नीकसँ रहल नीक नीक से बाजल, नीक से केलक, से बात छै। लेकिन आइ कालि मे से तऽ होयत कते नहि छै, आर सब दीदी की सब खेलियै या।
रोटी और आलू और चना के सब जी आओर मालदह आम, प्याज लहसुन सब चीज दऽ कऽ
प्याज, लहसुन, आद, टमा टमाटर भेटैया दीदी एखन।
हँ एक नम्बर लाले- लाले।
हँ हमरा सभके इम्हर हमरा सभ के टमाटर खेला अहाँ के कहै छी एक डेढ़ महीना भऽ गेल हेतै, टमाटर कहाँ एतय भेटैय छै। बहुत कम भेटैय छै। आर हँ आ दोसर बात इहो छै दीदी, जे ओतयसँ मधुबनी तधुबनी मे भेटबो कैल न तऽ भायईजी कहियो गेल तेल तऽ अनलक, आ मम्मी
अन न नहि इम्हर तऽ खूब भेटै छै, आ एकदम हाइब्रिड केवल लाल लाले लाल।
एक दिन गेल रहियै हम मौसी सब घुमय लए तऽ रिलेशनमे ओतऽ देखलियै जे टमा ओतअ स दीदी यै कतेक दिनके से एकटा नै खराब सबटा ओहीना- ओहीना फू फ्रेश- फ्रेश टमा टर, प्याज। हमरा लगैए दू एक पौआ प्याज दूगो चैढ़ जेतै।
एखन नितू के टमाटर छैय बर्षा तीनटा टमाटर एक किलो।
बुझियौ हाइब्रिज वला हेतै ने बुझैए आ दीदी यै अपन बाड़ीके चीज अहाँ खेबो करबै ने त ओ बेसी गुण करत तै दुआरे आ नै नै सड़त आ दोसर बात ई छैय ने अहाँ मार्केटसँ कीन कऽ आनिऔ आ खइऔ आ अहाँ अपन बाड़ी में उपजा कऽ खइयो ओकरऽ अलग, दीदी हमर बाड़ी सबके जे साग होइ छैय पप्पा रोप ने छलखिन हेँ ठरिया साग गेनहारी साग दीदी अहाँके कहै त छी चूल्हापर देबै आ कनि कालमे जेना लागत ओ गैल कऽ माँर भऽ गेलै। एक सुन्दर साग बनत आ बाजार के साग जे अनबै दीदी, हाँ रांह रांह भऽ जैत। आ तै मे कच्चा अपने ओ सरिसो छलै ने दस बारह किलो भेल तऽ ओ सभटा पेरा लेलखिन, कियकि तेलमे जे अहाँ अथी जे अचार सभमे बाहर तेल दै छलै नै ओ एके महिना बाद ख-खराब भऽ जाइ छलै छिमेन, एक साल तक नै चलै छलै। आ आइ ई वला तेल देलखिन हेँ आ से एतेक सुन्दर लगैत छै किछु कहयके नै। आर सब सभ कहियौ, खाना पीना सभ खेलत पप्पा सभ खेलत सभ।
हाँ सब खेलक। बाल बच्चाके कोनो काज नै रहै छैय लड़ाइ छोड़ कऽ।
हाँ बाल बच्चाके तऽ होयइते छैय, कतऽ माइरो कतऽ करते दीदी भाय बहिनेमे ने करतै, आर कतै, कहुँ तऽ किए काइल स्कुल नै जेबाक छै। यै दीदी अपना सभके टाइममे एतेक सुबिधा नै रहै, बॉल नै रहै, पंखा नै रहै, लाइट नै रहै सभ तऽ कहै छैय अपना सब डिबियामे पढ़ियै, ने पढ़ियै।
हूँ।
डीबियामे, लालटेनमे आ कै दिन त दीदी शीशा टूइट जेत तऽ हम भाईजी सब संगङ्गे हाथ पकड़ कऽ जाइयए दोकान ताबे तऽ दो दोकानो दौरी एतेक नै रहे बहुत कम रहे त दोकान जाइयै तऽ ओतय से शीशा आनिये, शीशा मम्मी जरा दे डिबया तेल भर कऽ ओ मे शीशा दऽदेलक आ हम सभ सबटा होमवर्क बनबिहै आ नै बनायब तऽ काल्हि मास्टर तऽ छड़ पटायत पहिले तऽ घरमे छरपटायल। नय आ दीदी यै तै कालमे लोककेँ बेसी फीसो नै लगै, दुइए सौ डेढ़ सौ लगै लेकिन बड आँखि लगै। नै लगै, आ हमरा सबके याद अइ दीदी जे अहाँ सबके टाइममे मेट्रीक के फीस लगै एक डेढ़ सए। एक डेढ़ सए मैट्रिकके फीस अहाँसभके कालमे। आइकाइल एकटा आयुषके ट्यूशन पढ़बैत हेबै, तऽ अहाँके दू हजार रुपैया लगैत हयैत।
हँ।
से बात छै, आ मेन बात इहो छै, ने जे महँगाइओ बढ़य लगैत छै, समयके साथ। जतेक मंहगाई बढ़ैत छै, ओतेक सभचीज बढ़ैत छै। आयुषके अबै छथिन कि नै मैडम।
आबै छथिन आइो दलखीन हेँ।
अबै छथिन तऽ ओना ओ बातो नहि बुझै बला छथिन मुँह सँ।।
हँ।
आ दीदी किएक नहि कनी गीतो सब सिखबै छै, आयुषके पूजो पाठ से चीज सब किआक नहि सिखबै छी, लगमे महादेव छथि।
खाली बहिन से लड़ाई सीखे छैया, किछु ठीक से सीख देत। तइ।
ये दीदी दिव्यिया एते टा के जे लड़की छले, ये ओई अंगना मे कहलहु उपनयन वाला में दीदी एरता में पुरहर जै। सुंन्दर अबे या बाप बुझियौ ने पूरा मड़बा पर चारू काते बॉर्डर बनेलक पूरा मड़बा पर पेंटिंग बनेलक रङ्ग बनेलक आ तहन सभ जतेक आदमी, एलै सभके बिग जी अपनासभके तऽ एखनोहु बहुत ओहिठाम शर्बत बनै छै, ने रासना द के
ह
आउ ने दीदी नया जमाना ले, तऽ ठण्डा ठण्डा पहिले, तऽ उएह शर्बत आ रस्ना देली। आ से बुझिय हाथ हाथ हाथ हाथ सभटा काज एकटा वेध वाधके से छै। आ अजे दीदी हमरो सबके आस चलाल गीत जे होय ते नहि होइया अपना सभके जाहि दिन अथि मड़बा छँटाइ छै, ओहि दिन तऽ बाबाके गीत होइ छै ने। तऽ बाबाके गीत भेलै, भगवती गीत भेलै, ब्राह्मण गीत भेलै।
के बच्चा हुनरगर रहे छै, ने ओतऽ चौदह पन्द्रह साल में तक
प पन्द्रहे सालके छलैए आ सभचीज तऽ आ तहन।
ई जे ठीक नीकसँ रहितै, तऽ एकरा लऽ जायके कतहु काज छै।
न कोनो क क छै छै। छैे आ दोसर बात ई छै, ने दीदी लोक अपने घरमे ने नीक बेजाय सिखै छै। दोसरकेँ कतय सीखतै आइ, हम अहीसँ ने सीखबै सिखब हम अहाँ लग एतेक दिन एलहुँ, तऽ हम की कहलहुँ, हम दालि बनेनाइ अहाँके सिखलिय पढ़ैवला बच्चा छियै, तऽ चौबीस घंटा ओहिपर ध्यान, तऽ नहि देबै लेकिन अहाँसँ कतेक चीज सीखय के भेलै से बात छै, आ दीदी य लोकके खेनाइ बनेनाइ
आउ फेर सामान सब सीख कऽ जाय
हँ हॅं। आ एकटा की बुझैत छियै, दीदी आबयके धियापुताकेतऽ अहाँ अग्रहिणी देखबै
हँ आब को आबक बच्चा सबके ने कोनो इंटरेस्टे नहि छै, कोनो चीज सख क के दे क के किछु ने रुचिए ने छै, खाली मोबाइल के रुचि।
पुछी ने हँ हँ हँ। आ देखियौ पहिले दसक दस सालक लड़कीके बियाह होइ पूरा परिवार डे होलै।
छैहे ने।
खेनाइ पिनाइ स्वागत आगत उएह ने कहलहुँ हेँ। आर हमरे मास मास
हमरा माँ सबके कते छोट मे बिवाह दान भेल छै।
कतेक छोटमे आर देखियौ एकोटा चीज कोनो लुरि व्यवहार बात
तें ने आ तोहर मा सबके
हमरे मम्मी सैह त मम्मी कहऽ लगलकै जे तू सब एते काल पढ़ै छीही तोरासँ कमे एजके रहियै तऽ हमरा तू तीनू भाय बहिन भऽ गेल रहै। त। कहलक ओतेटा के परिवार रहे तू सब स्कूल जाय, से बात रहै। आब आर दीदी आ पैर पहिने लोकके ई रहै ने जे बेटीके त ओतेक पढ़बै तढ़बैके त रहै नै जे पढ़लों तऽ पढ़लों नहि पढ़लहु तऽ बड़ नीक
नहि पढ़लहु पढ़ऽ लए जाइयो ने दै छलैये बाहर भीतर एते छुटकारा छलैये
वैह तऽ मम्मी कहलक हमसब जे एक दिन घूमय ले चलि जाय त आब कियो एहन घ गाम हँ। हँ हँ माँ कहलक जे गामक इसकूल जाइ।
इसकुल के नाम की रहैन से बुझै छीही पिरा इसकुल।
पीरा इसकुल।
हँ इसकुल के कलर पियर से रंगल रहै। तऽ सभ कहै कतय जाइ छी पढ़य ले तऽ पीरा इसकुल। हँ।
आ यै आ एकटा चीज बुझै छियै दीदी। पढ़ेनाइ लिखेनाइ बेटी के लेल बड़ जरूरी छै। बेटा तऽ अहाँके घर मे रहत, बेटी ते चैल जेतै, देखियौ सब के लेल छै लेकिन बेटी बेटी के लेल खास जरूरी छै। आइ ओकरा संगे जीवन भरि अहाँ नै रहवै। जे नीक से नहि पढ़। पढ़तै लिखतै शिक्षित नहि हेतै, आइ आइ देखियौ ने रूपमे सभके। इण्टर ग्रेजुएशन कऽ कऽ एलै पी जी केलकैया तऽ बिआहके बाद मिथिला सिखलकै इसकूल में पढ़वे छै, दू दूटा बच्चा छै दीदी। पूरबा पूरा परिवार छै, साउसो सभ संगे रहै छै ने। आ देखियो जे सब के लऽ क चलै छै कहलक जे बुचि पाँच बजे छ बजे उठय छीयै नस्ता बनेलौ दुनू यै बेटी बड होशगर छै दीदी अपनेसँ नहा लेलक ओ बच्चो भेयोकेँ घीँच कऽ लऽ गेल ओकरो नहेलक।
हूँ हूँ हमरा सब जकाँ नहि छै।
कहलक कपड़ा तपड़ा पहिर कऽ
हमरा घर में तऽ खेनाइ खा ले छै घर घुसैक जाय छै। जे अपन इ थारी कहुना कऽ उठा लेती।
ई सब छियै दीदी खराब संस्कार कार भेलै ने।
हुं आ हाथ जे देखबी हमरा, पूरा सिद्ध भऽ गेल छै अंगुरी।
हँ सएह माँ कहलक जे एना पाकि गेलैये।
सिद्ध भए गेल छै ऐमे आटा पानि सब जे चलि गेलै ते फन फन करैए की करू हउआ एखने। उठेलियै, कहबो केलियै बौआ के कही सुन कऽ अनठा देलकै।
केना बुझते तैने अपनो ओहिना छोड़ि देबे ने तकर बाद दिमाग खुजतै। छोड़ि किया नहि दै छी।
की करियै से कह।
आ कते काल दीदी लोक आ अराइर के कते काल बहसे करब। नीक नहि ने लगै छै घरमे बूढ़ सूढ़ आब ओझेजी काज कऽ क एलखिन थाकल ठहियाल आ हरदम घर मे
साढे सात मे एलछी। नै ओ एलखिन चाह पी कऽ बेहोश भऽ कऽ सुतल
छैहे आ अहाँ सोचियो जे जै रौद में हमरा अहां के दू मिनट ठाढ़ ने भेल हौयै ओ रौदमे आय ओ ब
छी।
बड़ भोरसँ छथिन। से बेहोश नहि हेथिन, छैये ने। दीदी नीक नहि ने लगै छै अहाँ भरि दिन थाकि कऽ आउ आ घरमे हर हर खट खट खट खट करू। जे बात जतय जे गलत छै से छै ने दीदी।
छैहे कि।
ठीक बात। तऽ हम अहाँ त आ मेन बात ई छै ने दीदी सभसँ पैघ बात होइ छै संस्कार पढ़नाइ लिख ने किछु नहि होइ छै। सब चीज के छै संस्कार पढ़नाइयो एगो संस्कार छै एकटा बजनाइओ संस्कार छै।
एको बेर होइ छै जे हं यै लाई आटे सानि दै छी। किछु कऽ दै छी पानि जकाँ निकलै छै अ
दिन राति। आ मानि कऽ चलू अहीँ जे इएह चीज अरारि समझियै आ छोड़ि दियौ भोरके नाश्ता बनेनाइ तऽ इसकुल
तैँ हाथ नहि काजक अइ कहुना कहुना कऽ लपटै छियै आटा। हाथ एनाक जे मोड़बे से ओ फैल जाय छै ओहिमे आटा ढुकि जाय छै।
आ ओ दर्दसँ मोन कहरि जाइत हैत होइत हैत जे लगैत हैत जे एकदम
कपार मे जे लिखल अइ से भोगै छी।
छैहे छैहे कोनो नहि ठीक भऽ जेतै की करबै हँ। आ यै दीदी अपने सबके मिथिलाञ्चलमे देखबै लड़की सबके एतेक नीक नीक बात व्यवहार पता नहि हिनका सबके क्युन आदत छनि देह में बुझियौ जे हम सब जे गेल र हियै मौसी डेरा पर से दीदी हमसब एतबो पढ़ि लिख कऽ हमरासबके भात पसबऽ किए नहि हैत। हमसभ तऽ चूल्हेपर माॅंके देखने छियै दालि बनबैके भात, दालि सब्जी, भुजिया, रोटी सबचीज अबैया किछु एहन चीज नहि छै दीदी छूटल अइ। बुझियौ हम कहियो रोटी नहि बनेने रहियै चाउर आटाके जीवनमे लेकिन मम्मीके तऽ देखियै जे चाउरके आटामे गरम पानि दऽ कऽ मिलाकऽ
कहै छीयै जे देखही किछ बनो लोक देखला स सीखे छै।
मौसी कहत थिन जे मतलब अरबा चाउरके आटाके दीदी कतौ ठण्डा पानि दऽ कऽ सानल जाय आ ठोकल जाय, हे हे हे आ तहन बुझियौ जे हमसभ गैसपर बनबियै हँ आ सभ टा के साईन क तहन गैस पर बनबियै बेल कऽ आ रिफाइन लग